तु उहै देख।
हलो!
हँ। हलो! हँ, गोर लागै छी।
कि नाम छै, केहन समय अइ उम्हरका?
पानि पड़ै छै, राति से। किए तऽ अहाँ आबै छियै। हँ। पानि परै छला।
एतै तब न, ओके करतै तब न।
ओ निकलल हैत, ड्यूटी के ने, ओ किया करै या एखनी।
त नइ तऽ, अहाँ, अहाँ जकाँ पै अहाँ जेका पैइर भए जेतै, ओ धूप एहन धूप मचि गेलै, साढ़ु कहथिन धूप कतऽ जाएब, बैठु अइठाम। हा- हा- हा -हा- ह- ह -ह बाप रे बाप! सब जाकऽ थाकि गेलै, हमहुँ थाकि गेलियै, अहुं थाकि गेलियै। ओइमे ये हे। याद पड़ि गेल हैत, तेहन मौसम रहै जे, बाप रे कतौ एक डेक जायके मोन नइ करे, ओइ दिन।
हं, जनकपुर जे गेल छलियै।
पुर जे बहुत मने एत्ते जादा तागड़ा धूप
ई इम्हर जे गर्मी केने छलै ने वैह गर्मी छलय ओ।
बा बहुत गर्मी रहय यै सबके तबियत खराब उम्म जका मोन भ गेलय। आ अखन छै समय तऽ कहलियै पंकज के कनिआ सब अगर तैयार हेतय न दिने आब की करतै, नै करतै।
कतय जेतै से अहाँ ओतय?
ओ कहलकै जे आय पंकज के छै जन्मदिन
हां।
बुझलियै तऽ एक बेेर मिस कऽ दियौ आ की आ हाँ आ की नाम छै? ए जन्मदिन छै तऽ हम कहलीए उ कहय छलै जे दंत काली आउ तऽ हम कहलीए जे दंत काली अबय मे तऽ समय लगते ए ठाम चैल आउ छीन मस्तिका भगवती जे हम्हुँ चैल ऐब इहो चैल एतय मनुवा सब चैल ऐतय, माँओ सब चैल ऐतय। राज बिराज कनि घूईमो फिर लेथिन से कहलखिन्ह हें जे देखियो नै एखन तक मैसेज जे छै से नै केलखिन्ह हेँ।
राईते से पैन पड़य यै तऽ
एम्हर नै छै, एम्हर बहुत सुन्दर छै अहाँके। हल्का-हल्का झीसी जकाँ अबय छै ऐं
उम्हर नै पड़य यै।
नै पड़य यै ईम्हर मने हल्का झीस्सी जका क आबय यै आ एकदम जेना होय छै कि ऐ मे यात्रा के और बढ़िया उम्म भऽ सकय छै।
पैन सबटा तै टिकु, अच्छा ठीक छा करय छीयै। नै जाए छै आब।
आउ नै एठन यै बहुत दिन भऽ गेल एला।
ऐब।
कहिया?
ऐं एखन ऐ फोन आया बड़ा बाबू का।
हूं।